क हँ मित्र हँ यार क्या हाल चाल अछि।
हम बढ़िआ छि।
आ नित्य आइ कल्हि ही भारत मे बहुत तेजी से परिवर्तन भए रहल अछि जै हम पछिला दू तीन वर्षक स्थिति पर नजरि दे तऽ आर्थिक तकनीकी से छी सामाजिक आर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत किछु बदल अछि हमरा लगैत अछि जे एहि विषयपर विस्तार सँ चर्चा करब रोचक सेहो होयइत आ ज्ञानवर्द्धक सेहो
हँ बिलकुल भारत अब दुनिया के प्रमुख देश मे से घिनल जा लागल अछि पिछला किछु वर्ष मे देशक अर्थव्यवस्था डिजिटल तकनीकी आधारभूत संरचना रोजगार शिक्षा आ विदेश नीति पर लगातार चर्चा होइत रहल अछि लोक सब सेहो एहि बदलाव के प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहल छथि
हँ सबसे पहिने अर्थव्यवस्था पर बात करी दुनिया भर मे आर्थिक चुनौती के बावजूद भारतक अर्थव्यवस्था लगातार बढ़बाक प्रयस कय रहल अछि सरकार विभिन्न क्षेत्र मे निवेश बढ़ाबै उद्योगक सभ प्रोत्साहन देबा आ रोजगारक अवसर बढ़ेबाक बात करैत अछि
हँ हँ मुदाऽ एकरा संग महंगाई सेहो लोक सब चर्चा विषय रहल अछि खाद सामग्री इन्धन अन दैनिकवश वस्तु दान मे समय समय पर वृद्धि देखल गेल अछि मध्यम वर्ग अ निम्न आयु वर्ग के एकर प्रभाव सेहो पड़ैत अछि
हँ मुदा एकटा आर्थिक विकासक सङ्ग सङ्ग रोजगारक प्रश्न सेहो महत्वपूर्ण अछि बहुत युवा पढ़ाइ पूरा करबाक बाद नीक अवसरक खोज मे रहैत क्षति सरकारी आ निजी दुनू क्षेत्रमे रोजगारक सम्भावना बढ़ायबल पर लगातार चर्चा चलैत रहैत अछि
हँ हँ मुदा एकटा सकारात्मक ई सेहो अछि जे स्टार्टअप आ डिजिटल व्यवस्था क्षेत्र मे बहुत वृद्धि भेल अछि बहुत युवा अपन व्यवसाय शुरू कऽ रहल छथि ऑनलाइन सेवा ई कॉमर डि़रीचल मार्केटिंग आ तकनीकी क्षेत्र मे नव अवसर पैदा भेल अछि
सही कहलहुँ मित्र जहाँ तकनीक बात करी तऽ भारत डिजिटल क्षेत्र मे तेजीसँ आगाँ बढ़ल अछि ऑनलाइन भुगतान डिजिटल बैंकिंग सरकारी सेवाक ऑनलाइन उपलब्धता आ इन्टरनेट उपयोग मे बहुत वृद्धि भेल अछि
बिलकुल आइ गाम घर धरि डिजिटल सेवा पहुँचली रहल अछि लोग सब मोबाइल माध्यमसँ बैंकिंग पढ़ाइ खरीदारी आ सरकारी सेवा लाभ उठा रहल छथि डिजिटल इण्डिया अभियानक प्रभाव स्पष्ट रूपसे देखल जा सकैत अछि मित्र
हां मित्र शिक्षा क्षेत्र मे सेहो बहुत परिवर्तन देखल गेल अछि ऑनलाइन शिक्षा स्मार्ट क्लासेस डिजिटल सामग्री आ प्रतियोगी परीक्षाक ऑनलाइन तैयारी आब सामान्य बात भऽ गेल अछि
हां अ कोविड काल बाद डिजिटल शिक्षा माध्यम आओर बढ़ल आ बहुत विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से देश से विदेशेक विशेष सब सि सीखि रहल छथि हालाँकि ग्रामीण क्षेत्र मे इन्टरनेट आ संसाधन कमी कखनो कखनो चुनौती बनेै अछि
हँ स्वास्थ्य क्षेत्र मे सेहो काफी सुधार देखल गेल अछि अस्पताल चिकित्सा सुविधा आ स्वास्थ्य जागरूकता पर अधिक ध्यान दि जा रहल अछि
हूं सही केहलौं लोकसभ आब स्वास्थ्य व्यायाम योग आ आ आ असन्तुलित भोजन पर पहिलेसँ बेसी ध्यान देल रहल अछि स्वास्थ्य प्रति जागरूकता भ रहल अछि जे एकटा सकारात्मक संकेत अछि
कृषि क्षेत्र भारतक आधार रहल अछि पिछला किछु वर्ष मे आधुनिक कृषि तकनीक सिंचाइ सुविधा आ कृषि मशीनरी उपयोग बड़ जोर देल गेल अछि
हँ किसान सब लेल विभिन्न योजना सेहो लागू कयल गेल अछि हालकि मौसम परिवर्तन उत्पादन लागत आ बाजार मूल्य जेका चुनौती सब आयो मजबूत अछि एहि क्षेत्र मे निरन्तर सुधारक आवश्यक अछि
हमरा लगैत अछि जे भारतक सभसँ बड़ा ताकत ओकर युवा जनसंख्या अछि यही युवा शक्ति के सही दिशा भेटै तऽ देश बहुत तेजीसँ प्रगति कै सकैत अछि
हूँ
बिलकुल युवा सब शिक्षा तकनीकी विज्ञान व्यवसाय नवचात क्षेत्र मे लगातार योगदान रहल छथि देशक भविष्य सभ बहुत हात धरी युवा सब के थामिया अछि
हँ सही कहलि आ जब चर्चा से स्पष् होइत अछि जे, भारत अनेक क्षेत्र मे परिवर्तन दौरसँ गुजरि रहल अछि किछु चुनौती अछि मुदा अवसर सेहो कम नहि अछि
हूं सही कहलहु विकासक क्षेत्र मे निरंतर चलैत रहत अछि महत्वपूर्ण ई अछि जे समाज सरकार आ नागरिक सब मिल क सकारात्मक दिशा मे कार्य करथि
मित्र पिछला भाग मे हम अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य आ तकनीकी पर विचार करे रही आब वर्तमान समयक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर बात करी
हूं अवश्य भारत विदेश नीति आ वैश्विक स्थिति पर चर्चा करब से आवश्यक छै करब‌ आज दुनिया भारत मे बहुत ध्यान से देखैत अछि
हँ भारत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मञ्च पर सक्रिय भूमिका निभा रहल अछि व्यापार, सुरक्षा, पर्यावरण, विज्ञान आ तकनीकी सहयोगी क्षेत्र मे भारतक सहभागिता बढ़ि अछि ई देशक बढ़ैत प्रभाव संकेत अछि विभिन्न देश भारत स आर्थिक आ रणनीति साझेदारी बढ़ा मे रुचि देखाबी रहल छथि एकरा सँ व्यापार आ निवेशक सम्भावना सेहो बढ़ैत अछि
हँ पर्यावरण आ जलवायु परिवर्तन से ओ बर्तमान समयक महत्वपूर्ण विषय अछी अत्यधिक गर्मी, अनियमित वर्षा, प्राकृतिक बदलाव पड़ल विभिन्न क्षेत्र मे देखल जा अछि पर्यावरण संरक्षण आब केवल सकारात् मक सरकारक विषय नहि रहल बल्कि प्रत्येक नागरिक के जिम्मेदारी बनी गेल अछि वृक्ष रोपण जल संरचन आ स्वच्छ ऊर्जा पर अधिक ध्यान देबाक आवश्यक अछि
हँ सही केहलौं खेलक क्षेत्र मे सेहो भारतक प्रदर्शन चर्चा योग्य रहल अछि विभिन्न अन्त्राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे भारतीय खिलाड़ी सब नीक प्रदर्शन कऽ रहल आ छथि
बिलकुल हँ क्रिकेट अतिरिक्त फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन कुश्ती, एथलीट्स आ अन्य खेल मे सेहो भारतीय खिलाड़ी सफलता प्राप्त कर रहल छथि एहि से युवा सब प्रेरित होइत छी
हां सामाजिक स्तर पर सेहो बहुत परिवर्तन देखल जा रहल अछि महिलासभ शिक्षक प्रशासन विज्ञान आ राजनीतिक सहित विभिन्न क्षेत्र मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहल छथि
ई वास्तव मे सकारात्मक परिवर्तन अछि जतेक अधिक सम्मान अवसर उपलब्ध होयत ओतऽके स समाज विकास संतुलनत होएत महिला सशक्तिकरण देशक प्रगृतिक महत्वपूर्ण आधार अछि
हां बिलकुल सही कहलहुँ विज्ञान आ अन्तरिक क्षेत्रमे भारतक उपलब्धि सेहो प्रासंसनिय रहल अछि भारतीय वैज्ञानिक सभ लगातार नव उपलब्धि हासिल कऽ रहल छथि
बिलकुल अतरिक्ष अनुसन्धान उपकरण अपेचन आ वैज्ञानिक परियोजना सब भारतक क्षमता के दुनिया सब प्रस्तुत करैत छथि युवा सबमे वैज्ञानक प्रति रुचि बढ़ाबा मे एकर योगदान अछि
हँ जहाँ समग्र रूप सँ देखल जाय तऽ भारत अवसर आ चुनौती दुनूक संग आगाँ बढ़ि रहल अछि जनी श्रृंगार रोजगार पर्यावरण आ संसाधन प्रबंधन जे कम विषय पर निरंतर कार्य करबाक आवश्यकता अछि
सही बात मुदा शिक्षा तकनीकी नवचार युवा शक्त आ लोक तांत्रिक व्यवस्था भारतक मजबूत पछ छथि यदि सही दिशा मे प्रयास जारी रहल तऽ भविष्य आओर उज्ज्वल कऽ सकति अछि
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे नागरिक सभके सेहो देशक विकास मे सक्रिय भूमिका निभायब चाही केवल सरकारपर निर्भर रहय पर्याप्त नहि अछि
हँ बिलकुल जिम्मेदारी नागरिकता कानून पालन स्वच्छ शिक्षा सामाजिक सहयोग माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति देश के विकास मे योगदान देत छति
हँ आजुक चर्चा बहुत विस्तृत रहल हम अर्थव्यवस्था शिक्षा स्वास्थ तकनीक कृषि विशेष नति पर्यावरण खेल विज्ञान आ सामाजिक वि कास सहित अनेक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा विमर्श कैरलहुँ
हँ अहाँ एहि चर्चा ई स्पर्ष्ट होइत अछि जे भारत निरन्तर पर्या परिवर्तन आ प्रकृतिक मार्ग पर अग्रसर अछि चुनौती अवश्य अछि मुदा सम्भावना आ अवसर सेहो बहुत विशाल अछि
हँ सही केहलहुँ आशा करैत छी जे आनेवला वर्ष सभमे देश आ आओर प्रगृती करत आ नागरिक सबके विकासक लाभ समान रूप से प्राप्त होयत
अवश्य मित्र सकारात्मक सोच मेहनतक आ सहयोग केँ माध्यम सँ भारतक भविष्य निश्चित रूपसँ उज्जवल बनत मित्र
हँ पर्यावरण आ जलवायु परिवर्तन सेहो वर्तमान समयक महत्वपूर्ण विषय अछि अत्यधिक गर्मी अनियमित वर्षा आ प्राकृतिक बदलाव प्रभाव विभिन्न क्षेत्रमे देखल जा रहल अछि
बिलकुल पर्यावरण संरक्षण आब केवल सरकारक विषय नहि रहल बल्कि प्रत्येक नागरिक जिम्मेदारी बनि गेल अछि वृक्ष रोपण जल संन - संरक्षण ओर स्वच्छ ऊर्जा पर अधिक ध्यान देबाक आवश्यक अछि छै मित्र ठीक अछि